हँ -हँ ठीक छिचाय पानी भऽ गेल।
हँ दीदी अखन चाय ही पिय रहल छी सच पूछू
चाय पिबे छी हँ अच्छा। हँ की करू बारिश एते होइ छै ने कही बार देबे लाइट। चेल जेत ता खाना पीना। बनि जायत तऽ ठीक रहत फेर रोटी चावल बाद मे बनेबे।
आय दीदी बारिश होइए।
हँ बारिश होइ छैय।
एतय तऽ बारिश होबक के नामे नहि लै छै दीदी।
अत तऽ नहि बारिश हेते न तऽ हमरा सबके पैन नहि भेटत पियए ल ये। हँ हँ चार महिना नहि बारिश होयत ने। त त कह मराठी लोकोग कहत कि यूटी बिहार वाले आपलोग अपने अपने गाँव जाये। जइए यहाँ पे पानी खतम हो चुका है एना कहत। बुझलो आ मारै छैय हँ मारै छैय। हँ अपन बिहारी के अपन मिथिला यूपी वाला सब के मारे छैय। तऽ पता अछि भगाव लय हँ अगर पैन नहि रहत बढ़ बढ़। पर शहर मे लोग रहे छै ने तऽ बुझे छियै कि कते दिक्कत। दिक्कत सही के रहय पड़ै छैय शहर मे। अपन गाँंव सबमे तऽ लोक लड़बो करै छै प्यारो करै छैय। स्नेहो करै छै आओर एक दोसराक के समझा दै छैय छै कि नहि। किस तरह कि दिक। दिक्कत हेत एक दूसरा के लोकोग समझा दै छैय। बुझा दै छै अपन गाँवमे हँ हँ। गलत अछि हँ अपन बिहार मे की अलगे छै मिथिला मे। सभटा चीज आ शहरमे कतेक मजबूरीमे रहै छै। हँ आ कते मजबूरीमे रहय पड़ैत छै शहरमे।
हँ दीदी सहि मे न तुम यही थी।
हँ नहि होइ छै अखन रुकल अछि एना बढ़। होइ छै पानी। बढ़ होइ छै बड अखन पाच मिनट दस मि रूकल अछि बारिश मे त बड बारिश होय छै
बापरे तैयो दीदी मोन घिनघिनजाइत छै जखन बारिश हैंततऽ।
तऽ नहि अहाँके एतऽ एहिमे पता नहि चलत जेबारिश भेल एकदम क्लीन। एकदम बढ़िआ साफ सुथरा। हँ साफ सुथरा रहत सिखजाइ छै खट स
बाप रे गाँव घरमे जे होइ छै दीदी जेना। थालके मोन गिन गिनाइत रहत मोन नहि होैतत जे घरसँ निकली।
बारिश पसन्द नहीं। अछि झूठ क्य कहू में बारिश बिलकु ही पस। पसन्द अछि छै बट फिर भी अब एक तऽ बारिश नहि हेतै तऽ पानि केना भेटत। के नापीबे सब सब जगह के एक एक रहस्य छै हर एक जगह के रहस्य। कि एहि जगह एहि शहर मे ई चीज। छै ई शहर मे ई छै तेना गाम सबमे रहस्य छै। सबक गाम के रहस्य छै अलग अलग अहाँ। गाम मे किछु पूजा पाठ नीक होइत छत बहुत भव्य होइत हत। दस गाम के लोकआबैत हैत अहााँके गाम मे सेहो होइ छै ने। दस गाम के लोकोग जुटै छै हँ सबक। रू हँ रूल अलग अलग। रहै छै सब सब एक दूसराास से जुड़ै छै मिलै छै। बड अहाँके दीदी बड नीक लोक छथि ये। बड नीक लोक छथि अहाँके दीदी हम एखनो अहाँके दीदी। हँ तऽ केने छीियै ने अहाँ के दीदी हमर चिन्है छै अहाँके दीदी।
अच्छा।
वीडियो नीक लागे छै तऽ अपन स्टोरो में लगा देय छैथ तऽ हम हा अवन्तिकााजी हमरा स्क्रीन
जी।
हँ स्क्रीन शॉट लऽ कर देखते क हमर भाभी अहाँके वीडियो स्टेटस लगेने अछि हम कहलिए हँ। तऽ हँ कहै छलथि हमरा फोन कऽ के अहाँके फ्रेंड कृीति छथि नऽ। हुनकर ई वीडियो हमरा बड नीक लागल तऽ हम स्टेटस लगा लेने छी दीदी। तहन हँ बड नीक तऽ हमरा भेजै छथिन स्क्रीन शॉट मारि मार कऽ अंतिका जी। हऽ कि देखियौ हमर भाभी अहा के अते पसन्द करे छै।
दीदी अहुूँ बहुत नीक छी हम अहा के ने जे केन अहाँके काल्हि से बात भेला काल्हि एकबेरदा फेर अपन बहिनो के कहली पताछू छ।
हँ हँ नहि दीदी हँ दीदी बड्ड बड अहाँके दीदी हँसै छथि। हमरा तऽ बड्ड मन खुश पर हमर ओहन भाव नहि भेलथि जेहन अहाँके दीदी छथि। परावन्तिका जी के भाभी बड नीक छथिनक उनके सा अपननो आत्मा हमरो जुड़ा जाइय कि हँ हमरे भाभी छैथ चलू कोइ।
बहुत निक छथिन एकटा बहिन जकरा सपोर्ट करै छथिन।
हँ आवन्तिका आवन्तिका दीदी के की छै नेचर स्वभाव। उनका किच्छो सु उद्धव को लना नऽ माधव को देना। हुनका किछो सऽ इंट्रेस्ट नहि छै सबके हँसू बाजू खाउ पिउ खिलउ अपन अपन काज करू।
नेचर छै ने ओह रह तऽ ककरो घर मे न भाव रिलेशन रहबे न करल। कियाकी ऊहो फ्रीफ्लाइंग के भी छथिन दीदी।
सचे ननेदय भी होनाय मुश्किल छैय और अहाँ दीदी जँका भाउज भी होना सच्चे मुश्किल छैय। बड नीक छथिन दुनूके बाउंड बड नीक छैय। आओर ओहि दुआरे घर मे एकता छै बात छै कि कियो तो सकैत छै हुनका सब के जते एकता छै नऽ उनका बीच मे केओ दरार नहि डालि सक छैय और अहाँके अ बन्तिका दीदी एहन छथिन कि अपन भाभीसँ ककरो अपन फ्रेंड सर्किल एहन के नहि छोड़ने छथिन सबसँ गप करा देने छथिन।
से अवंति दीदी में हमरो ई चीज बहुत नीक लागया और जे पुछबै ने दीदी द स दीदी ऐना मिलै त ओना थोड़ात ब रिप्लाई। दै छथिन जे नहि बौआ एना नहि एना करू
हाँ बहुत नीक सभाव छैय हाँ बड नीक। बड नीक छैय बाबा ओ बड बिमार रहै छथिन फिर भी हर कोइ के सोचै छैय आइ।
लेकिन दीदी पता नहि चलए दै छथिन जे हम बिमार छी किछु हमेशा कुल रहैत छथिन। हुनका देखि के लोग नहि कहि सक कऽ ई जे हिनकर तबियत खराब छलेन हेय।
ते लोकके हमरा हम कहै छीिय हम बहुत नर्व मतलब डिप्रेशन मऽ रहै छलो। कोइ चीज कऽ हमरा बात कऽ न दिल दिमाग पर लागै छैय। हुनका साथ से हम जहिया से जुड़नु न हम फीर मतलब ई बुझ गेले की बापरे जिंन्दगी कऽ केना मतलब अच्छे से काटे केँ छैय हुनका स हमरा ई चीज नॉलेज ब। आ बहुत शक्ति भेटै छैय।
ई चीज रीमी ईहै सब। तऽ दीदी नीक लोगै छैय जे कनी अपना सके दोसरके देखबै तय।
सहन शक्ति भेटैत छैय सबकुछु भेटैत छैय देखियौ। आ अहाँ देखूँ अहाँ हमर स छोट छी अहाँकेँ जे सोच होयत अहाँ जे अखनक केँ जेनरेशनक केँ हिसाबसँ अहाँकेँ जे सोच हयत ओ हमरा नै हयैत हाँ हम जब। हम भी हैब अहाँ से पाँच छओ सात बरिस बड़े हैब ठीक छै छोट तऽ नै हैब बड़े हैब हमर सोच अलग हैत। हाँ हमर सोच अलग है तऽ अहाँकेँ सोच अलग ऐछ ठीक छैय। अहाँ कऽ केँ सोच से भी हमरा किछ सीखय केँ भेटत हमरो सोच से अहाँकेँ
हम की कैलों अहाँ स हमरा दीदी बात भेल ने तऽ हम सच कहै छी हमरा सबसँ पहिले। हम अपन बहिन केँ कहलियै जे ओ छै कृति चौधरी छथिन ओ केँ छथिन तो हमरा कहलक जे हुनकास बात भेलौ वैह हम कहलियै हाँ तऽ ओ न बहुत नीक छथिन।
तऽ ओइकेँ हाँ सोच सोच कऽ बात होइ छैय। और एहन नै छैय अहाँ ब चा अहाँ छी आइ काइल अहाँ कऽ शादी हैत अहाँ कतौ जायब। तऽ अहाँ एते तऽ बुझबै न की हमरा दीदी सबसँ बात भेल छलै। हम दीदी सब कह कहै छैय एना नै एना
हुँ दीदी मेन चीज कहु जखन स ऐप में जुड़ल ये जैनाकी कि अहाँ भागेनो एगो निशा झा छलखिन ह राँची केँ ओ भो गेलैन अहाँ सब स न दीदी हमरा नऽ किछ किछ नया नया चीज सीखे ले मिलेयइ।
बहुत देखियौ मुद आ आ देखियौ केओ ककरो ना केओ ककरो चिनहै नै छैय बस एत्तै बुझै छैय हमर मिथिलासँ छथिन हमर अप अपन लोक छथिन हमरा नीके शिक्षा देथिन। हमरा नीके बतेथिन हमरा अपन परम परा स हम जे अलग दिशा जाइ छी से हमरा दिशा में लेता ठीक छैय बुजुर्ग सीनियर स ये ही बुजुर्ग पुरान से लोग यही सीखे छैय नि तऽ केँ हम ओ चीज सीखब हाँ हाँ ओ की हमरा केना बनाबै छथिन केना करै छथिन। थीन केना उठै छथिन केना बैसैत छथिन सेह तऽ देखैत हयब न सिखैत हैब न एहन तऽ किछ नै छै कि कोइ प पेट से सीख कऽ नै आबे छै ओकरा एतय सीख पड़े छै ओकरा जान पड़े छै कि हँ हमर गल आ कि पेट में बच्चा रहै छै तऽ बच्चा कऽ पता रहै छै कि हम मिथिला मे जन्म लेब नै न हमरा बताब पड़ैत छैय कि बाबू अहाँ मिथिला बौआ छी अहाँ मिथिला कऽ बुच्ची छी अहाँ कऽ ई संस्कार होबा कऽ चाही अहाँ कऽ एना बाज कऽ हैत एना उठ कऽ हैत। ओ बच्चा कऽ ऊपर डिपेंड करै छै अगर हम वही चीज दस बेर कहबै तऽ एक बेड़ ओ जरूर करता।
हँ एक बे जरूर समझ जतै दस बे कहबै देखबै तऽ एक बेर तऽ जरूर समझ सचमे गोै है छै दीदी हमरा न अहाँ स बात कऽ केँ न बहुते नीक लागल हमरा ई जी अपन बहिन कें कते बे
हँ नै आ नया जेनरेशन मे छथि हमर बौआ भेल आ अवन्तिका जी के बुच्छी भेलै अहाँके दीदी के गुच्छी भेल ई सब न नहि बुझते कि ई ई परम्परा छै
अरे ओ कहि दै छै पता ह दीदी ओकरा जे कोनो भी झगड़ा एना ज रह ह बै उधार म जाउ मात करो बात मैथिलियो ने उपै छलै बाजल हमस जहियास तहिएस किछ किछ कर खा लियौ ने अहाँ
जे आबक बच्चा सब मोबाइल के दोस्ती करे छै उ इंसान के न पहचाने हम सब की छले हमर सबके पीसी सब एते एते साल रहै छलै माँ के साथ तऽ हमसभ ई सब बुझै छियै हमर सब पीसी छै पीसा छै हमर सब के ई छै आबक बच्चा थोड़ो पूछे छै ककरो टाइम नहि छै कि केओ जाकऽ एक साल रहै छै ओतऽ छै कि नहि हँ सब मोबाइल से बच्चा से आ नीक हँ एगो हमरा। हमरा लेल तऽ बहुत नीक लागल मिथिला हाट। जे बनि गेलैय ताहिसऽ बच्चा सब के बड चीज देख क भेटतैय ‌।
कि उमहर लोग जाइतो छै दीदी अपन मोन इच्छा से ओ तऽ घुम वाला जगह छैय।
हँ अरे घूमऽ के तऽ घूमऽ के तऽ बात। छोड़ु पर धरोहर से जुड़लऽ बच्चा के लोक। लऽ जाइत छै बहुत नीक काज करैत छै एक एक एहन चीज देखखऽ के भेटत जे हम। कहियो हमू नहि देखने छी हमहु बच्चा के मायं छी हमू नहि देखने कऽ। नैय छैय उचित।
तैं ने कहलहु हॅं दीदी जे ई ऐप के । यूज हमसब बहुत किछ जानकारी । प्राप्त कऽ सकैत छी जे हमरा सबके नहि पता अछि आर। अहीं जेना देख लियौ दीदी जमस्तीपुर के कोई छलखिन। तिनकाँ हमरा बातो हुनकर लैंग्वेज कनि हमरा अलग लागल दीदी।
हँ सभक अलग देखू भागलपुर से लोकसभ आब। करबै ओ अलग भाषा अछि ठीक छै कियाकि भागलपुर। तऽ भऽ गेल गंगा ओहि पार के लोक तऽ हुनकर भाषा अलग होइ छैय। अहाँके नीक मैथिली एकदम प्योर मैथिली अहाँके कतय के भेटत पता अछि। श्वेत ब्राह्मण जे होइत। छै ने सहरसा टाप के दिश के लोक ओ सब एकदम श्वेत। एकदम मैथिली बाजत एकदम प्योर वाला जे।
बजैय छी ना।
हँ अपना सब मैथिली बाजैय छियै। आ अपना मैथिली बाजैय छी अपन सबके छै भाषा सबक अलग अलग भाषा छैय। से नैय मुजफ्फरपुर के लोग अलग बाजत हँ। मिथिला ही बाजत मैथिली अपन मिथिला के ही सब छथिन पर भाषा सबकर अलग अलग ऐ। ई बुझजौ आ पानी अहाँ सब जगह जेबै परम। पररा अलग भेटत भगवती अलग भेटत। उ आर अहाँके सभक जना उपनयन मुड़न सब होइ छै पर सबके विधि विधान। अलग अलग अहाँके भेटत सब एक जकाँ नहि भेटत। हँ सभके एक जकाँ नहि भेटत आ सभक भगवती भी अहाँके एक नहि भेटत। सभक भगवती भी अलग रहै छथिन। ककरो ब्रह्म बाबा छथिन ककरो नाथ बाबा छथि कऽरो नरसिंह छथिन। किनको काली छथिन किनको कालिका छथिन किनको। कोइ भी भगवती छथिन सब भगवती छथिन सबके अलग विधि विधान होइ छै कन। किनको छागर चढ़ैतनि किनको लड्डू चढ़ैत छनि किनको। खीर के ओ पातर पड़े छै हऽ हमर राधा रानी अछि। हमर राधा रानी छी हम राधे राधे छी हमर राधा रानी के लड्डू हँ लड्डू माल। आ यह सब चड़ै छनि भगवती नहि छै राधे रानी छथि। हमर सबके राधा रानी हँ हँ हमर सब। गामे वही अछि राधे राधे के सबके सबके कुलदेवी राधा रानी छथि।
अच्छा हमरो सबके। दीदी उएह छथिन लेकिन वहाँ सबके भगवतियो छथिन आ साथ में लड्डू साली ग्राम न। जेे पहिले।
हँ ओ देखियौ हँ देखियौ ओ सबहक भगवान। सबके कहैत ते छी एगो कुलदेवी के साथ एगो बाबा छथिन ककरो बजरंग बली रहै छथिन। ककरो किछु रहै छथि। पर रहै सबके साथ छथिन हँ आ हुनकर अपन अपन छेन अहाँ। शालिग्राम भगवान के कते नियम होइ छै। हँ शालिग्राम के बिना भोग लगा ले। हँ बिना भोग लगाय शालिग्राम के अहाँ घर मे अहाँ सब खाना नहि खाइत हैब।
नहि नहि सही बात छै हमस जे गाँव मे रहै छियै नऽ तो।